हेलो
हलो
नमस्कार
नमस्कार नम
सब ठीक छैय ने
बिल्कुल जी
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे डिजिटल दुनिया आइ हमसबक जीवनक लगभग हर हिस्सा बनि गेल अछि।
बिल्कुल जी कियाकी मोबाइल इंटरनेट आ सोशल मीडिया। बिना अधिक जीवन कल्पना करने कठन होय छै।
बिल्कुल। सच कहू तोऽ काल्हि हम देखलहुँ जे लोकसब उठि के पहिलकाम मोबाइल देखनाय करैत अछि
हँ आइ यात धीरे धीरे जीवन शैली के बहुत बदली रहल अछि
बिल्कुल कल्हि हम एक रिपोर्ट पढ़लु जे लोग दिनक बहुत रास समय सोशल मीडिआ पर बिताबत अछि।
ई बात सहीये छै। कियाकी मनोरञ्जन आ जानकारी दुनू एक ही जगह। उपलब्ध छै
हमरा लगैत अछि जे सोशल मीडिया जानकारीक। बहुत तेज स्रोत बनि गेल अछि।
बिल्कुल। मुदा एहि मे गलत जानकारी के समस्या सेहो रहैत अछि।
सच कहू तोऽ हर चीजक लाभ आ हानि दुनू होइत अछि।
हँ क्याकी उपयोग करबाक तरिका पर। सबकिछु निर्भर करैत अछि।
बिल्कुल कालहि हम देखलू जे बहुत रास विद्यार्थी ऑनलाइन। शिक्षा प्लेटफॉर्म मे पढ़ाई क्यो रहल अछी।
ई बहुत अच्छा बदलाव अछि। कियाकी शिक्षा सीमित नहि रहल।
हमरा लगैत अछि जे डिजिटल दुनिआँ शिक्षाके। बहुत आसान बनबा देल अछि।
बिल्कुल। जखन चाही तखन ज्ञान तुरन्त प्राप्त करले जा सकैत अछि।
बिल्कुल सच कहू तोऽ सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन बनि गेल अछी।
हँ ई संञ्चार प्रचार आ। जानकारी सझा करबा लेल बहुत उपयोग अछी।
बिल्कुल कल्ही हम सुनलौं जे बहुत रास। व्यवसाय सोशल मीडिया पर सफल भए रहल अछि।
ई डिजिटल मार्केटिंगग प्रभाव देखबैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे आने वाला समय मे। हर क्षेत्र डीजिटल होएत।
बिल्कुल बैंकिंग पढ़ाइ व्यापार अ स्वस्थ सब। डिजिटल सिस्टम बढ़त।
सच कहू तोऽ डिजिटल दुनियामे सुरक्षा। सेहो बहुत उत्पन्न महत्वपूर्ण अछि।
हँ। कियाकि डेटा चोरी य साइबर अपराधक जोखिम से बढ़ि गेल अछि।
बिलकुल हमरा विश्वास अछि जे सही उपयोग कयल जाय। तऽ डिजिटल दुनिआ बहुत लाभदायक अछि।
बिलकुल जी आ जंग गलत उपयोग होय। तत नुकसान सेहो बतंग सकैत छै।
हँ सही कलहाँ डिजिटल दुनिया आधुनिक युग सबसँ शक्तिशाली आविष्कार सबमे सए एक अछि। जे मानव जीवन मे के तेज आसान आ झुलक बनव के देला अछी। मुद्दा एकर सही उपयोग सन्तुलन आ सुरक्षा ध्यान मे रखनाइ बहुत जरूरी अछि, ताकि ई तकनीक मानव समाजक विकास मे सकारात्मक भूमिका निभा सकय
जी। कली हम सोचैत छलहु जे डिजिटल दुनिया में आब हर आदमी एक छोटा मीडिया बनि गेल अछि।
बिलकुल कियकि आब कोनो भी व्यक्ति अपन विचार वीडियो आ फोटो पूरा दुनिआक सङ्ग साझा क सकैत अछि
सच कहू तऽ ई बहुत फेक शक्ति अछि। मुदा एकर जिम्मेदारी सेहो ओतेक जरुररी अछि।
बिलकुल कियकि गलत जानकारी बहुत तेजी सँ ओ फैलि सकैत अछि।
कली हम पढ़ल मे रु जे एक झूठा खबर सेकेंडमे लाखो लोक तक पहुँचे सकेत अछि।
ई सोशल मीडियाके सभसँ पैघ चुनौती सभमेसँ एक अछि।
हमरा लगे तऽ अछी जे लोक सबके डिजिटल सरक्षता सिखबाक बहुत जरूरत अछै।
बिलकुल कियाकि सही आ गलत जानकारीमे फर्क बुझ बुझनाइ जरुरी अछि।
सच कहू तऽ बहुत लोक बिना जाँच केहीले किछु भी शेयर कर देते।
हँ आ एहिसँ समाजमे भ्रम फैल जाइत अछि।
काली हम देखलहुँ। जे कतको अभियान सोशल मीडिया मे बहुत तेज सफल भऽ गेल।
हँ ई स सकारात्मक उपयोग उदाहरण छी।
अमरााल लगेत अछि जे सोशल मीडिया सामाजिक बदलावमे सेहो मददगार बहु सकत अछी
बिल्कुल कियकि ई लोकक आवाज बनि सकैत अछि।
सच कहू तो कतेकेकू कलाक आ छोटे क्रिएटर लेल ई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अछि।
हँ आ प्रतिभा देखबै देखैब लेल बड़े स संसाधन कऽ जरूरत कम भेल गेल अछि।
काल्हि हम देखलू जे एक छोटा कामक लड़का अपना वीडियो से प्रसिद्ध भटक गेल
ई डिजिटल दुनिया केँ सब से रोचक पक्ष अछि।
हमरा लगैतत अछी जे ई समन अबसर देबक मध्यम बनी सकैत अछी
बिल्कुल जे सही उपयोग कैल जाय तो ई जीवन बदलि सकैत अछी
साच कहू तो स्क्रीन टाइम सेहो एक समस्या बनी रहल अछि।
हऽ अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य आ मानसिक स्थिति पर असर कै सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे संतुलन बहुत जरूरी अछि।
बिल्कुल ई बहुत जरूरी छै। तकनीक केँ ओ नियंत्रित नियंत्रित करबाक चाही। तकनीकी स नियंत्रण नहीं होवै कऽ चाही।
सही कहलियए जी डिजिटल दुनिया आधुनिक युग सबसे शक्तिशाली माध्यम अछि। जे जानकारी शिक्षा व्यापार आ संचार केँ बहुत तेज बना देलक मुदा एकर जिम्मेदार उपयोग समय कऽ संग तुलना सही समझ बहुत जरूरी अछि। ताकि ई तकनीक मानव जीवन केँ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकै।
बिल्कुल कालहि हम सोचैत छेलु जे डिजिटल दुनिया में गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण विषय बनी गेले अछी
बिल्कुल जी किया की आजुक समय मे डेटा बहुत आसानी यौ ऑनलाइन स्टोर आ शेयर फट जाइ अछी
हऽ आ एहि स कई बेर साइबर अपराधक खतरा बड़ही जाइत अछी
कल्ही हम पढ़लु जे बहुत रास लोक फिशिंग आ हैकिंग केँ शिकार - बढ़ ज़ैत छी।
हमरा लगैत अछि जे पासवर्ड आ सुरक्षा सेटिंगपर ध्यान देनाइ बहुत जरुरी अछि।
बिल्कुल स्ट्रांग पासवर्ड टु स्टेप भेरिफिकेशन बहुत मदद करै अछि।
सच कहूँ तो डिजिटल दुनिया में हर। क्लिक सोचि केँ करबाक चाही
बिल्कुल किया की एक गलत बहुत पेघ नुकसान करी सकैत अछि।
कहलियै हम देखली। देखलू जे कतेको कम्पनी साइबर सुरक्षा पर बहुत निवेश। कैह रहल छी।
ई बहुत अच्छा संकेत अछि। कियाकि भविष्य पूरी तरह डिजिटल होएत जा रहल अछि।
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे, ए आइ आ साइबर सिक्योरिटी मिलके, सिस्टमके ओ सुरक्षित बना सकैत अछि।
बिल्कुल। ए आय सस्पेशियस एक्टिविटी के जल्दी पकड़ि सकैत अछि।
सच कहु तऽ डिजिटल दुनियाँमे फेक प्रोफाइल सेहो बहुत बढ़ि गेल अछि।
हँ हँ एहि सब भरोसा बनबैल कठिन हो जाइत अछि।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भविष्यमे डिजिटल, आइडेन्टिटी बहुत महत्वपूर्ण होयत,
बिल्कुल एक सुरक्षित डिजिटल आइडेंटिटी बिना बहुत रोज रास सेबक उपयोग कठिन भएत जाय,
हमरा लगैत अछि जे डिजिटल शिक्षा हर व्यक्ति लेल जरूरी अछि।
हँ कियेकि बिना जाइन डीजिटल दुनियाँ मे सुरक्षित रहना मुश्किल अछि।
बिल्कुल सच कहू तो बच्चासभ सेहो आजुक समयमे, इंटरनेट उपयोग करैत अछि।
एहि लेल पेरेंटियल कंट्रोल आ गाइडेंस बहुत जरूरी अछि।
बिल्कुल हमरा विश्वास अछि जेँ सही नियम आ समझ होइ तो डिजिटल दुनियाँ बहुत सुरक्षित भए सकैत अछि।
बिल्कुल जी अचंग लापरवाही होएत जे बहुत जोखिम जोखिम पुर्ण बनी सकैत अछि।
सही कहले डिजिटल दुनियाँ आधुनिक जीवनक एक एहन शक्तिशाली प्रणाली अछि। जे मानव जीवन केओ तेज सुविधाजनक आ करेक्टेड मरण देल अछि मुदा एकर साथ प्राइवेसी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस आ जिम्मेदारीक सही समझ अत्यन्त आवश्यक अछि। ताकि ई तकनीक समाज लेल सुरक्षा विकास आ अवसरक सवा साधन बनि सकै।
कल्हि हम सोचैत छलु जेँ आने वाला समय मे आर्टीफिसियल रियलिटी ओ मेटावर्स डिजिटल दुनियाँ के आओर बदली देत
बिल्कुल किएकि एहन तकनीकसँ हम वर्चुअल दुनियाँमे असली जेकाँ अनुभव कइ सकब
सच कहू तऽ कल्हि हम एक वीडियो देखलू जाहि मे लोग पियर चश्मा लगा कऽ स्कूल क्लास एटेण्ड करिला छल
ई बहुत रोचक अछि कियेकी शिक्षामे ई एक नव क्रान्ति बनि सकत अछि।
हमरा लगैत अछि जेँ आने वाला समयमे कामक तरीका सेहो पूरी तरह बदली जायत
हाँ बहुत रास नौकरी घर सँ डिजिटल रूपमे केयल जायत
काल्हि हम पढ़लूँ जे रिमोट वर्क अब एक नया सामानिय बनि रहल अछि
बिल्कुल ई समय आ यात्रा दुनू बचबैमे मदद करैत अछि
सच कहू तऽ डिजिटल दुनिया मानव कऽ स्वतंत्रता सेहो बढ़ा रहल अछि
हेलो हाँ